की हाल चाल?
ठीके छी। अहाँ अपन कहू?
हँ हमे भी ठीक छियै, लगै छै कि अहाँ नाश्ता पानी कर रहल छै कि भोजन कर रहल छियै?
किया अहाँ के आंख में कैमरा लागल अछि की? कि अहाँके पता चलि गेल, हम नाास्ता पानी कऽ कऽ बैस गेलहुँ अभियए बैसलहुँ।
अच्छा देखू, हमे तऽ ठीके कहने छियै ने कि अहाँ नाास्ता कऽ के उठल छियै अहाँ बताउ तऽ।
हाँ लागै, हाँ आब हमरा लागै छै। की अहाँ लग मे हमरा जासूस बैसाबै पड़त। त अहाँ हमर जासूसी करै छी नै हाँ, आ
अच्छा की तऽ अ उ अरे की कहब, हमे हमरा आरके तऽ अभी एकटा फोन आवल छले हमर सासू माँ के, चाची सास के, साँझके हल्दी कुटाइ के रसम छै।
ठीक छै।
तो आरे मे जाय के पड़े पड़त।
तऽ की अहाँ हमरा न्यौ तऽ हमरा नौयतै छै की।
अ न्योतैबै छियै आर अहाँ सब पूछै छियै कि हमे कोन साड़ी पिये पहिन के जायब आज के। जेना आज हल्दी कुटाई छै। तो आर और नारंगी पैहनब, जेना पीला पैहनब।
देखियौ आय ते हरदी कुटाई छै, लेकिन आय हरदी तो लागत नैखे नैये। अहाँ तऽ आय हाँ तऽ कुटाय छै ते लाल पियर कै अ पियर नहिये पैहरु, कियाकि देखियो हरदी जे दिन लगते, आब देखियो आय काएल तो रील्स के जमाना छै। सबटा आदमी के जे हरदी के रसम करे छै, फिर मेंहदी के रसम करे छै, तखन शादियो मे नाचे कुदे छै तो किया आय हर ए पियर पहिरबे, आय जे पियर पहिरबे आ ओय दिन जे पीयर पहिरबे तो जादा अंतर नै ने बुझा झाएत।
आज कोइयो रंग के पहिर के जाय के
हाँ लाल-उल पहिर लियौ ने, हाँ कनिक लाल-उल पहिर लियौ।
हाँ ठीक कहै छी, हमरा आर पास एकटा सुन्दर प्रिंट, चुन्दरी प्रिंट के घाटचोला साड़ी छै। तनका जरी के काम करल पतला, उ बड़का नीक एकदम हलुक साड़ी छै। पहनो पहरऊ मे एकदम हल का लगै छै और नीक लगै छै देखहु मे।
आ नै देखियौ अभी गर्मी के दिन छै ने, हाँ आ गर्मियो पड़ रहल छै ते अहाँ के बड्ड सुन्दर रहत।
हाँ हल्का के हल्का भी रहत आ परहू में नीक रहत।
हाँ आ दे खहु में बड सुन्दर आबै छै और ओकरा मे जानै छियै फोटो-उटो भी बड सुन्दर लागत अहाँ के।
हाँ तो वही, वही वाला चुनरिये प्रिंट पर के जाएब। तब अ ढेर दिन से उ धरले छै साड़ी।
आ आ बियाह कब छै।
बियाह मे अभी पाँच दिन - समय छै। आज से पाँच दिन हाँ।
अच्छा पाँच दिन के ओ पाँच दिन के हरदी के दिन रखायल
हां हां, जेना सतरह तारख छै। किसके दिन धरायल छै।
अच्छा।
उन्नीस के तिलक भय
अच्छा, तिलक छै, कत जाइ छै तिलक, अपने से
हां, न न न अपने शहरमे आधा एक घंटा के रास्ता छै। जादे दुर के लय तेनाइ छै।
आ लड़का कि करै छै?
लड़का इंजिनियर छै। बड निक लड़का छै एकदम गोर नार लम्बा चौड़ा हट्ठा कट्ठा बड सुंदर लगै छै।
सही बात छै बहिन, आइ काल्हि त लड़का आ लड़की अगर देखियौ नीक भेट जाइ छै त किस्मते अहांके उंच छै। आ नै त दि दा आइ आइ काल्हि कत लड़का लड़की से अपनी के लड़की त कनिके पढ़ियो लिख हो रहल छै लड़का सब त चाहबे नै करै छै कि पढ़ी लिखी, हां। आ से से तै जगह अगर आदमी के कोनो नीक लड़का भेट जाइ छै त कहियो कि आइ काल्हि बेटी के किस्मत उजागरे छै।
सही बात छै, आर लड़का के घरो परिवार बड नीक छै। जेना हमरा आर घरके लड़कीके किस्मत नीक छै, जे नजर गुजर ना लगै, लेकिन जे लड़कियो छथिन ने जे हमरा आरके चचेरी ननद छथिन बड सीधा छथि थिन। हुनकर बापो ओनाये छै। पिताजी भी बचपने मे अ गुजर गेलथिन। माँ जैसे-तैसे क के बेटी बेटा के पाललकै आ बेटी बड़ बे टी छथिन।
अच्छा ई पैग बेटी छथी।
हाँ पैग बेटी छ ती नै, इनका के कोछो बोल देब, खाली हँसते रहै छथि। जेना मजाक कर लेब, जेना गुस्सा कर देब, हाँ खाली हँसते रह छथिन, बड नीक सुभाव छै।
नै नै तब तऽ बड्ड सुन्दर छैयौ, स बुझलियै एहन बच्चा सब के ते मिलबा के चाही, ओहने सुन्दर बड़ मिलबा के चाही।
हाँ तऽ
ओही जेना सोचले छियै कि चलू जै लड़की जात छै, एक तऽ अ कुछ किछु तो बड़ भौजाय के देबे के ना पड़ी।
हाँ भाय किछ ने किछ ते देबै करै छै आदमी, हाँ।
सोचै छियै जे एकटा नाक वला आ एक जोड़ा बिछिया तऽ महंगाई मे और तो किछु न कीनै सकब, जेना यही दूटा चीज
दे दै छी, हाँ नै नै बड सुन्दर सोचलौ। हाँ आ देखियौ गरीब गुरबा भी छथिन आ अपन परिवार छथिन, तऽ आदमी दोनू तरफ से केना छोड़ ते अ कहल जाय छै कि बेटी के, हाँ बेटी के बिहा मे आ मी के नै संग रहबा के चाही। केकरो से हाँ। केकरो साथ नै छोड़े के चाही।
हाँ एही सोच के
हाँ आय हम सब केकरो बेटी के दुःख समझब, तखन ने भगवानो हम सबके दुःख समझ थिन।
केना नै सही एगदम अहाँ सही कहै छियै।
हम सब ते भगवाने के ए भरोसा पे छी। और केकरो सहारा नै एछ, हाँ देखियौ हम सब तो करिये ते छियै लेकिन देखियौ जे अहाँके समय जे पड़त न त भेटत। कि नै भेटत से पतो नहि छै। कि केहन आदमी। हमरा की। ह
अहाँ नि कहै छियै।
हाँ। पीछे-पीछे घूमै छी।
आ एगो हमरा आर घर मे अभी बगल रूम में आफत मचायल। छथिन दुनू एकदम जे स्कुल से आबल रहथिन आ जे मारा पीटी लड़ाइ झगड़ा।
अहाँके घरमे माछ चिटाइ भैइ भए छै आ हमर घरमे एकटा। कलर के पैकेट इंनथर पापा ला कर के देलखिन न। से जानै छीये ओकरे में दुनू बहिन। व्यस्त छै बुझलियै। ओ हमरा चाही तऽ हमरा चाही तऽ हम ई लेब। हम ऊ लेब आब ई दुनू बरका पैकेट छै ओकरा में छै सोलह सतरह तरह के कलर छै त अभी दुनू बहिन अपन अपन बंटवारा करै छै आ जे हम पहुंचबईं तक्खन फेर दुनू के कूट के आ अलग करब।
बस ओहि।
सबटाऽ हँ सबटा ले लेलै। हँ सभटा ले लेत आ सभके तोड़ ताड़ कऽ आ जानै छियै इम्हर उम्हर कर देत आ जे जरूरत पड़ैत छै तखन अहाँ जे ढूँढ़बै ने तऽ एकोटा अहाँके नहि भेटत।
त बस जेना हमहु एहि इन्तजारमे छियै कि जे अहाँस बात करके फोन रखब आ जााकऽ ओ दुनूके कूटब दम्भर।
हँ नै दिग खराब कर दै जानै छियै बच्चा सभके ने समय समय देैते रहैके चाही ओ सभके भेटैत छै ने तखन ओ सभके दिमाग खुलै छै आ नहि तऽ बाप रे बाप घर मे आ लगा दै छै सब।
अ कल राते दम भर कुटलै छीए कल रात। राते दम भर कुटले छियै लेकिन अहाँ जे हमरा बड़ पैघ बेटी छै न। ओ ओकरो दिमाग काम नै करै छै।
ए आइ काल्हि सभ बड़ बेटी जब रहै छै ने बड़ रहै चाहे छोट रहै सभके दिमाग जे रहै छै ने पूरा फाात दिमाग रहै छै बुझलियै ककरो नहि कहि सकै छ कि हँ ओ समझदार छै तऽ ओ समझदार लेकिन जानै छियै सखी एकटा तऽ छै बात। कि छोट बेटीसँ न कनि पैघ बेटी जे रहै छै से शान्त रहै छै।
शान्त रहै छै लेकिन अभी जे उठ। जायब न तऽ दुनू के मारब।
तऽ की करतै आदमी से कहियौ ने आब सोचियौ हमसभ इमर गप करै छी आ उमहर ओ सब मान के बर्बादी करै छै केतबो खेलौना
जान बूझ के हमरा आरके किच किचवा दै छै जे बड़
हाँ माथा पिराए छैयौ, अ नै जानै छियै की होय छै से कितबो खिलौना हम ला के दऽ दैे एकटा कार्टून भरल छै खिलौना से, लेकिन मजाल छै कि उ सब कार्टून से खेलत, सबटा समान से खेलत। कै कोनो क्रीम निकालत, कोनो शैम्पू निकालत तऽ क कतबो अ किछ निकालत, किछ निकालत, मतलब अहाँ के से ए सिंगारो के समान बर्बाद करै छै आ इम्हरो के सब समान बर्बाद करै छै। मतलब दिमाग खराब कर दै छै। हे हे ए सखी जानै छिय दिमाग खराब करे करते रहे छै। केना इ सभके समझबियै प्यारसे समझाबै छियै मारके समझाबै छियै लेकिन किन्ननो नहि समझै छै बुझलियै।
एगो बाजा बजाबै छै। थी न हाथ
हाँ एकटा हाँ बगल के नै नै। त पड़ोस मे छथि, एं हमर अब अच्छा छथिन पड़ोसी। तऽ उ बेचारी ब अ ए कहलखिन की दीदी कनिक पकड़ू ना बौअवा के से हम आबै छी कनिक नहा के आ दु चारटा कपड़ा छै ओकरो धो लै छी। तऽ हम कहलौ कि ठीक छै, हमरो बच्चा सबके बड़ मानै छै। किछ बनाबै छै न हाँ तऽ कटोरी मे ला के, बाटी मे ला के आ पहुँचा दैय छै कि दीदी बच्चा सब के खिला देबे हाँ।
हाँ तब ते बड़ नीक छै।
हाँ तब देखियौ अहाँ करबै तऽ उ अ उ करथिन तऽ अहाँ हम केना नै करबै। आ किछ नै बेचारी कहै छै आ अपन बच्चा के ऊहे सम्हारै छै, लेकिन कभियो कदाल देखियै होय छै ने कि बच्चा सब नै सुतै छै या किछ नै करै छै तऽ बेचारी के एक बे बैज गेल तो उ केहेलकै कि दीदी बड लेट भेल छै, ए से अहाँ कनिक देर लगी पकड़ लियौ ने हम तुरन्ते मे नहा के आइ आ जाय छी, तऽ हम कहलौ कि अहाँ अराम से नहाबू, अराम से कपड़ा लत्ता धऽ के आ पूजा-पाठ करके खा लिया, आ तखन हमरा लग मे एबे। तऽ वही बच्चा खेलै छै। हाँ तो अपन दीदी संग खेलल आ फिर ए ए उ सब ए कलर मे जे लैपटॉप ए बाटे लागल, दुनू एक दूसरा के तब उम्हर से निकल के हमरा लग मे आब गेलै।
तब ते ठीक कहै छियै अहाँ जे
हाँ बड सुन्दर आ नै जानै छियै बड सुन्दर मन लागल बच्चा छै।
हाँ तब ते और लुभावन लागै छथिन उ देखहु मे तऽ खेलहु के मन करै छथि।
च्चा छै। त ओकरा संग भी खेलो मे म आ नहि रोवै-ओेवै नहि छै बच्चासब। जे रहै छै ने कोइ कोइ बच्चा बड्ड रोवल कानल, से कानै नहि छै बच्चा ओ ओतना। चलियै, खेलबै अहाँ संग तऽ खूब खेलतेै। बस ओकरा गोदी मे लियौ। छोड़ दिऔ एकरा अपन खेलत, कूदत, घूमत। आ किछु सामान नै बर्बादी करै छै।
तब उ ओह ओम्हर बच्चा के लेबे रखे मे कोनो दिक्कत नाय छै।
कोनो दिक्कत नै छै आ देखियौ ने कुछ नै
हँ। सँ सखी, चलू हम अहाँके करै छियै नै, एकटा कॉल आबै छै। चलू, ठीक छै।
अच्छे, राखै छी।
ठीक छै।